गोर लागै छी मामी। हेलो।
की हाल-चाल।
ठीके छी, गोर लागै छी।
खूब खु
हां ठीक छी, अहाँ के नेटवर्क नै पकड़े या। हेलो।
पता नै।
हेलो। हेलो।
हलो।
हां मामी नेटवर्क नै पकड़े या हेलो। और सब बढ़ियां अहाँके
ठीक छी।
हां हम ठीक छी, अहाँ ठीक छी। नेटवर्क नै अय अहाँ सब दिस। नेटवर्क नै एछ अहाँ सब दिस।
नै अवाज कैएट-कैएट क अबैया। नानी मां ठीक अय, हां ठी
हलो आरे